नमस्कार
नमस्कार
नमस्कार बहुत बहुत स्वागत छै की हाल चाल छै आइ हम अहाँके एकटा रोचक घटना सुनाबैत चाहै छी ई घटना हमर पहिले रेल यात्रासँ जुड़ल छै बहुत दिन पहिले भेल छल मुदा आइयो याद छै सुनब चाहब
हँ जरूर सुनाउ यात्रा वाला कहानी सुनब बहुत नीक लागैत छै पहिले रेल यात्रा हमेशा खास होइत छै की भेल छल आगे बताउ
तखन हम बहुत छोट छलियौ पहिल बेर रेलगाड़ीपर चढ़बाक अवसर भेटल स्टेशनपर बहुत भीड़ छल चारू कात लोक अपन अपन सामान लए कऽ घूमैत छल हमसब किछु देखयके आश्चर्यचकित छलियौ
हँ पहिले बेर स्टेशन देखला पर सभकिछु नया लागैत छै तखन अहाँके डर लागैत छल कि छल की परिवार संगे छलहुँ की एतय
हम परिवार संग छलियौ डर कम आ उत्साह बेसी छल जखन रेलगाड़ी स्टेशन पर आबी कऽ रुकल तखन ओकर आवाज सुनी कऽ बहुत रोमांचक भेल हम नजर लगातार रेलगाड़ी पर छल स
से बात ई तऽ बहुत सुन्दर अनुभव रहल होइत तखन अहाँ खिड़की लग बैसलहुँ कि नहि पहिल यात्रामे सभकेँ खिड़की बहुत पसन्द होइत छै
हँ हम खिड़की लगबैसियौ जखन रेलगाड़ी चलब शुरू कलियौ तखन बाहरक दृश्य बहुत तेजीसे बदले लागल गाछ खेत गर सब पाछाँ छूटैत जाइत छल ईसब देखैके बहुत आनन्द आबि रहल छल
बिलकुल सही रेल यात्रा मे बाहरक दृश्य देखयमे बहुत रोचक होइत छै समय सेहो जल्दी बीती जाइत छै तखन यात्रा कतेक लम्बा छल
यात्रा बहुत लम्बा तय नहि छल मुदा हमरा लेल बहुत खास छल रास्तामे कतेको नदी पुल आ छोट छोट स्टेशन देख लियौ हर स्टेशनपर अलग माहौल देखय लेल भेटल छल बहुत मजा आबि रहल छल
ह रेल यात्रामे हर स्टेशन अपन पहचान होइ छै कतेक तरह के लोग सेहो भेटैत छथिन तखन यात्रामे किओ रोचक व्यक्ति सेहो भेटल
हँ हमर सामने एकटा बूढ़ आदमी बैसल छलाह ओ बहुत हँसमुख स्वभावक छलाह रास्ता भरि कतेको रोचक बात सुनाबैत रहलै हुनका कारण यात्रा आरो आनन्ददायक भए गेल
ई तऽ बहुत नीक बात भेल यात्रामे जे नीक साथी भेट जाय तऽ सफर यादगार बनि जाइत छै ओ की की बात सुनबैत छलाह
ओ अपन पुरान यात्रासभक अनुभव सुनबैत छलाह कतेको शहरक कहानी कहला हुनकर बात सुनिके लगैत छल जे हमहुँ ओहि जगह सभ घूमि रहल छी समयके पता नहि चलल
लोकसे बात करब बहुत रोचक होइत छै अनुभव कोनो विकल्प नहि होइत छै हुनका व्यक्ति से बहुत कुछ सीखै लेल सेहो भेटाइत होइ
हँ बिलकुल जखन हमर स्टेशन आबि गेल तखन हमरा उतरबाक समय भए गेल मुदा ओ यात्रा बूढ़ आदमीके बात आजो याद छै पहिल रेल यात्रा हमरा लेल बहुत खास अनुभव बनि गेल
सचमे पहिला अनुभव हमेशा खास रहैत छै आय अहाँके कहानी सुनयके हमरो सेहो बहुत नीक लागल से यात्रा सिर्फ एक जगहसे दोसर जगह जायके नहि होइत छै यात्रा संग संग बहुत याद आ सीख सेहो देत छै
ओही यात्राके याद करिते ओहि आइयो मन खुश भए जाइत छै पहिली बेर रेलगाड़ी पर बैसब हमरा लेल आ दृश्य नया लागैत छल सभकिछु बहुत रोचक अनुभव होइत छल समयके पता नहि चलल
हँ पहिला यात्रा सब हमेशा यादगार होइत छै ओहिमे देखल छोट छोट बात सेहो मनमे बसि जाइत छै ओ एक वर्ष बितला बादो ओ याद ताजा रहैत छै एहि कारण यात्रा विशेष बनि जाइत छै
यात्रा दौरान हम पहिल बेर पैघ नदी पर बनल पुल देखलियौ जखन रेलगाड़ी पुल पर चढ़ल तखन नीचे बहैत पानी देखी आश्चर्य भेल बहुत सुन्दर दृश्य छल हम लगातार बाहर देखैत रहलियो मन बहुत उत्साहित छल
नदी आ पुल दृश्य सचमे बहुत आकर्षक होइत छै खास कर कऽ जखन सच सभ लेल ई अनुभव बहुत रोचक होइत छै एहन दृश्य जल्दी नहि भुलाइत छै आजो आद होइत अहाँके
हँ बिल्कुल रास्तामे बहुत हरियर खेत सेहो देखलियौ किसानसभ अपन काजमे व्यस्त छल दूर दूर तक हरियाली फैलल छल प्रकृतिक सुन्दरता देखिके बहुत नीक लागल छल मन प्रसन्नता भए गेल छल
प्रकृति दृश्य यात्राके आओरो सुन्दर बना दैत छै शहराके भीड़ भाड़सँ दूर एहन दृश्य मनके शान्ति दैत छै एहि कारण बहुत लोक खिड़की लग वैसव पसन्द करैत छथिन बहुत आनन्द आबैत अछि
जखन यात्रा समाप्त भेल तखन हमरा लागल जे समय बहुत जल्दी बीति गेल मन करैत छल जे यात्रा थोड़ा औरो लम्बा रहैत पहिल अनुभव एतेक सुन्दर छल जे समाप्त होय नहि जायत छै बहुत नीक याद बनि गेल
ई तऽ स्वाभाविक बात छै जखन समय नीक बीतै छै तखन जल्दी बीतल बुझाइत छै खुशी के पल हमेशा छोट लागे छै मुदा ओकर याद बहुत दिन तक साथ रहैत छै
घर अबला बाद हम सबके यात्रा केर बहुत सुनबैत रहलीयै परिवारक लोक तऽ ध्यानसँ सुनैत छल हम बार बार ओहि अनुभव केँ याद करैत छलहुँ बहुत उत्साह रहैत छल ई हमर प्रिय याद बनि गेल
सच मे एहन अनुभव साझा करय के सेहो बहुत नीक लागैत छै जतेक बेर याद करैत छी ततेक बेर खुशी भेटैत छी आय अहाँके ई कहानी सुनब सुनि केँ हमरा सेहो बहुत पसन्द भेल बहुत सुन्दर अनुभव रहल दर स
ओहि यात्राकेर बाद हमरा रेलगाड़ीसँ बहुत लगाव भए गेल जखन कखनहु स्टेशन लगसँ गुजरैत छलहुँ तखन रेल देखबाक लेल ठहरी जाइत छलहुँ ओकर आवाज सुनिकेँ खुशी होइत छल मन फेर यात्रा करबाक लेल करैत छल ई रुचि धीरे धीरे बढ़ैत गेल
किछु अनुभव एहन होइत छै जे मनपर गहरा असर छोड़ि जाइत छै पहिलि पहिल यात्रा सेहो वहाँसँ एकत्र होइत छै एहि कारण फेर फेर ओहि अनुभवकेँ लेल अच्छा होइ छै बहुत स्वाभाविक बात छै
एक दिन हम पुरान फोटो देखैत छलहुँ ओहिमे रेल यात्राक किछु तस्वीर सेहो छल फोटो देखिते सभ याद ताजा भए गेल स्टेशन पुल खेत आओ बूढ़ आदमीसभ मनमे घुमय लागल बहुत नीक महसूस भेल
सचमे फोटो पुरान यादके फेर जीवित करबैत छै एकटा तस्वीर बहुत किछु याद करा दैत छै एहि कारण लोक खास पलके कैद करऽ कर कऽ रखै छथिन बादमे देखलापर बहुत खुशी भेटैत छै
आब जखन कखनो यात्रा पर जाइत छी तखन खिड़की लग बैसब जरूर पसन्द करैत छी बाहरक दृश्य देखब आजो ओतेक रोचक लागैत छै हर यात्रा मे किछु नया देखि लेल भेटैत छै एहि कारण सफर बहुत आनन्ददायक बनैत छै
हँ यात्रा सिर्फ गन्तव्य तक पहुच पहुँचनाइ नहि होइत छै रास्तामे देखल दृश्य भेटल लोक अनुभव सेहो बहुत महत्व रखैत छै एहि कारण हर यात्रा किछु नया सीख जाइत छै ई ई एकर सभसँ सुन्दर पक्ष छै
ओहि पहिल रेल यात्राक कारण हमरा नई जगह देखबाक रुचि बढ़ल आब जखन कोनो शहर या गामक बारेमे सुनैत छी तखन ओतेक जायबाके इच्छा होइत छै दुनियांके जानबाक उत्सुकता बढ़ि गेल यात्रा सचमें बहुत कुछ सिखबैत छै
बिलकुल सही यात्रा आदमीके सोचके विस्तृत बनाबैत छै अलग अलग लोक संस्कृति आओर संस्था बारेमे जानै लेल भेटै छै एहि कारण यात्राके महत्व बहुत मूल्यवान मानल जाइ छै जीवनमे एकर महत्व बहुत पैघ छै
आजो जखन ओ पहिल सफर याद आबैत छै तखन मुस्की आबैय आबि जाइत छै छोट अनुभव छल मुदा बहुत खास छल बहुत नीक याद छोड़ि गेल शायद एहि कारण ओ कखनो नहि भुलाइत
हँ जीवनक किछु याद एहन होइत छै जे हमेशा दिलके कोनामे बस जाइत रहैत छै समय बितैत रहैत छै मुदा ओ आद ताजा रहैत छै अहाँक ई यात्राके कहानी सुनैके बहुत आनन्द भेल सचमे बहुत सुन्दर अनुभव रहै तऽ ठीक तऽ फिर फिर कबो बात करल जाइ
ठीक